जी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, केहिड़ो हाल?
बढ़िया-बढ़िया तव्हां कीअं आहियो?
मां बि ठीकु आहियां, ॿियो घरु में सभु ॿार ॿच्चा सभु ठीकु?
ॿार बच्चा न थोरी थया, नंढो आया मां।
तव्हांजी आवाज़ खा लॻोई न।
अञां मां ई ॿार ॿच्चो लॻो पयो आहियां।
न न ठीकु आहे- ठीकु आहे, पोइ तव्हां छा पिया कयो?
मतलबु पढाई चालू आ माहिंजी त।
त उहो ई त पुछां ती, पढ़ाई में छा वेठा कयो?
फर्स्ट ईयर पहिरो सालु, कॉलेज जो।
अच्छा-अच्छा, त केहिड़ी स्टरीम
बी, बीबीए।
बीबीए मुंहिंजो पुटु बि बीबीए ई कयो आहे।
अच्छा हा, केतिरा वॾा आहिनि भईया?
ही न हाणे एमबीए जो पहिरियों सालु जो फॉर्म, बीबीए पूरो थी वियो थसि।
अच्छा-अच्छा
हाणे एमबीए जे लाइ फॉर्म भरियो तई, आईआईएम काशीपुर मा।
अच्छा!
न न न मुंहिंजी पू ॻाल्हि पूरी ॿुधो, आईएएम जे लाइ हिननि फॉर्म भरियो हो। त अची वयो नालो और इंटरव्यू बि थि वयो बट
हा
फर्स्ट लिस्ट निकिती आ, अञा सैकिंड लिस्ट अञा ताईं रिलीज़ ई न थी आहे।
अच्छा
चङो टाइम थि वयो आ, त हाणे हुन क्विट करे छॾियो आहे। भई वीह ॿावीह लखु ख वि फीस हुअसि।
हा हा
हा हा कैट क्लीअर कयो तई न।
अच्छा मां बि सोचां तो कि कैट ट्राए कयां। हिन मईलु खां ई पढ़ाई चालू करां उनजी।
मां हिकु सजेशन ॾीदींमांव। अगरि जे कैट जी तैयारी करे तव्हांखे सीरियसली करिणो तवि? कैहिं सुठी यूनिवर्सिटी मां, त पहिरियों मतलबु मुंहिंजे ॿार पहिरीं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग सा एम बी ए जो हिन फॉर्म भरे रखियईं। गॾु गॾु अॼुकल्ह न डिजिटल मार्केटिंग ऐं ई कॉमर्स बिज़नेस हले पियो।
हा
त हू बि कयो हुयईं हिन विच में, त हे बिज़नेस बि करे पियो पंहिंजो, ऐं वरी हिन वरी एम बीए जे लाइ बि कैट जी पढ़ाई कयई मात्र तव्हां मञंदा न यकीन कुल ॿ महीना, हिनि पढ़ाई कई अथई कैट जे लाइ।
अच्छा!
त बि हिन कैट क्लीअरु करे वरितव, वधीक सुठा न आयवसि। एटी फाइव पॉइंट सेवन पर्सेंट टाईल आया हुअसि हिनि जा।
हे भी ॾाढा मस्त आहिन ऐटी फाइव।
हा हा एतिरा आया हुअसि हिनि जा, पर न अगरि तव्हां कट ऑफ ॾिसंदा न? सुठे सु सुठे यूनिवर्सिटीज़ जी आइआइएम जी नाइंटी खां मथे कट ऑफ अथव।
जी हिकु त असां आहियूं बि जनरल कास्ट वारा, असांखे अञां दिक़्कत
असांखे ॾिस न, को रिजर्वेशन कोटो मिले थो
वही चवा
ऐं न को गवर्नमेंट अहिड़ी कोई फैसिलिट, असांजे लाइ सीट रिजर्व बि कोन हीन।
अच्छा
न को उह बि कोन्हे।
श् कुछ ॿियो भईया, टेंथ ट्वेलथ मे कीअं परसेंटेज आई?
न- न, ही त मालिक जी दया आहे, हुन पंहिंजे कॉलेज स्कूल में- टॉप कई हुअंईं। हाई स्कूल में बि हुनजा नाइंटी फ़ाइव अबव आया हुअस ऐं इंटर में बि हुन जा नाइंटी सिक्स आया हुअसि।
अच्छा! हा मतिलब बचपन खां ई होशियारु आहिनि।
हा पढ़ाई में मालिक जी दया खां मूंखे मतलब ॿारनि जे पुठियां वधीक इन ॻाल्हि में महिनत करण जी ज़रूरत न पई प, ढ़ी वठंदा हुआ छो कि। मूंखे लॻंदो हो कि मां पढ़ियल हुअसि न त शुरू खां मूंखे लॻंदो हो कि अगरि तव्हां मूंखे ॿुधो पुछंदा न, त मां साइकोलॉजी मां टॉप कयो आहे आगरा जी दयाल बाग़ सां। डी आई यूनिवर्सिटी सां।
अच्छा त तव्हांजा जैन्ट्स उनन में ॾियनि था साथु।
हा ही फ़र्क़ु पवंदो आहे, हैरिडिटी जो फ़र्क़ु पवंदो आहे न।
हा
तंहिं करे मां हुन ई हिसाब सां चंयां थी, कि तव्हां अगरि जो तैयारी कयो न कैट ज़ी, त ॿ महीना, टे महीना न कजो।
हा
ऐं ॿ कम गॾु न कजो, जीअं मुंहिंजे ॿार कयो आहे न कि हुन पंहिंजो बिज़नेस बि कयो थईं, ई कॉमर्स जो।
अच्छा।
ई-काॅमर्स न पियो हले अॼकल मार्केर्टिंग ऐं ई- काॅमर्स!
हा हा ख़बर आ।
कि पंहिंजे बिज़नेस खे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
हा, ऑनलाइन सेल, मीशो, फ्लीपकार्ट इनन ते धीेरे-धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
बिल्कुल- बिल्कुल, बिल्कुल- बिल्कुल सही चयो, त उन्ह तेंजे लाए, त न ॿिन नाउन ते सवार थी करे हलियो न त फस्ट लिस्ट में हुनॼो नालो किथे आयुसि आई आई एम में।
एही सिचुएशन मुंसा गॾ भी ती थिये, मां भी बिज़नेस इनमें इनवॉल्व आहियां पापा जी हेल्प करण लाए और हिते पढ़ाई जो बि लोड आ। सेम सिच्युएशन आ।
त तव्हांजे पप्पा ॼो केड़ो बिज़नेस आहे?
असांजो ॿ बिज़नस आहिनि, हिकु किराने जो और हिक होलसेल जो ट्रेडिंग।
अरे वाह, ॾाढो बढ़िया।
त भईया बि आहिनि त मां इह ट्रेडिंग वारो कमु संभालिंदो आहियां, पप्पा और हू शाॅप संभालिंदा आहिन। त हुनमें सभु इंवॉल्व आहियूं मतलब।
भले इंवॉल्व हुजी, कोई ॻाल्हि कान्हे थोरी मेहनत पवंदी, पर नामुमकिन न अथई।
हा हा, उहो ई थोड़ो इहो मोटिवेशन मिलंदो आ त सही लॻंदो आ कि हा भइया करे सघूं था। ॾाढनि माण्हुनि त किय हव्वौ ठाहे रख्यो अथन कि कैट मतिलब नामूमकिन
बिल्कुल न- बिल्कुल न, मां हिन ॻाल्हि जी गवाह मां आहियां बिल्कुल न घबराइजेंइ, हिम्मत रख। मुंहिंजे ॿार त कुल ॿ महीना पढ़ाई कई अथई। त मां त तव्हांखे चवां थी शुरू खां, भले पप्पा जी मदद कयो न। बस ना हिक स्कैड्यूल ठाहे वठिजो सुठो कि मुखे एक त्रा वक़्त हर हाल में, ढिस कुझु एक्स्ट्रा पाएंण जे लाए हू कोन कहावत आहे, कि नो गेन विदाउट पेन।
सही ॻाल्हि आ हिकदम।
त जेसीं तव्हां थोड़ी मेहनत न कंदा, वधीक पाएंण जे लाइ वधीक मेहिनत त करणी पवंदी न।
मेन गाल्हि त जीवन सिक्योर थींदो न जोकि बिज़नेस कीअ अड् आहिन, कल आहिनि की न, हुनजो भरोसो कोन्हे न। अॻिते अची सब कुछ, अॻिते सब मॉडर्न मॉर्डर्न टेक्नोलॉजी अची वेंदी, सबऑनलाइन किराना वग़ैरह भी सब धीरे धीेरे एंड ही आहेन। सुपर बज़ार वारा, होम डिलेवरी फ्री में, ऐडॉ आफर्स। रिलायंस अची वियो आ, विशाल मेगा मार्टअची वियो आ, डी मार्ट अची वियो आ। इंसान लोकल शॉप्सकीपर जो बिज़नेस ही ख़राब करे रखंदा।
अरे ही ख़ाली हिननि जो, ख़ाली हिन किराने जो ई न तव्हां जेको बि हिनजे पप्पा जो मुंहिंजे हस्बैंड जो बि बिज़नेस जो इहो ई हाल थव, जिते किथे ॾिसंदा न हिन ऑनलाइन असांजो हिन रॉ मटेरियल जो कमु आहे, लैस पा पैर्टन पैचिस, पैकिंग मटेरियल पन्नियूं न थींदियूं आहिनि। जंहिंमें नया वॻा पैक थींदा आहिनि।
अच्छा- अच्छा।
असां हुननि जो न डेकोरेशन वारा कोन आहिन, जेको नयों वॻो वठंदा आयो ट्रांस्पेरेंट। पनी न ईंदी आहे पैकिंग वारी।
हा हा हा
त उहा हर साइज़ जी पनियूं, मतिलबु सॼो मटेरियल सां रिलेटिड जेॾो हुजे न न मैन्युफैक्चरिंग कोन्हे, ख़ाली असां रॉ मैटेरियल जा सप्लायर आयूं।
कहिड़ी सिटी में?
असां हिननि कपिड़नि जी रॉ मटेरियल जेको लॻंदो आहे न, जीअं पैंटुनि में चेंन थी वई, बटण थी विया। गाउन में पैच थी विया, लैस थी वई वॻनि जी, गाउन जी।
हम्म हम्म।
त असांजो हुन शै जो होलसेल जो बिज़नेस आहे।
अच्छा-अच्छा बढ़िया, पूरे मार्केट में तहां ही सप्लाई कंदा हूंदा न?
न न अहिड़ी ॻाल्हि हो, ई त चंआंव थी न पहिरीं हो।
हा
वरी होई आहे न, अॼुकल्ह केतिरा-केतिरा ऑप्शन आहिनि, जीअं तव्हां ॿुधायो। ॿुधायो, हर शै डिजिटलाइज़ थी वई आहे। हिकु कॉल हुते एप ते कुछ बि माण्हू घरु थो घुराए वठे।
हम्म हम्म।
त फ़रकु त सभिन ते पयो आहे, सभिनि ते पयो आहे।
हम्म
त हाणे ज़रूर मां त इअं ई चवंदसि, बिल्कुलु हिम्मत रखजेंई। मां तुंजो नालो विसरी वियसि, छा नालो ॿुधाई?
हर्ष।
छा, इत्तिफ़ाक़ आहे। मुंजे वॾे पुट्र जो नालो हर्षित अथव।
हा, मुंजो वॾो पुट्र हर्षित ऐं नंढो जेको एम बी ए करे पियो न
हा, अच्छा, मां ख़बर तव हे फस्ट कॉल आ फस्ट। फर्स्ट कॉल में ऐॾौ बढ़िय मोटिवेशन मिली वियो।
न-न बींग अ साइकोलॉजिस्ट। तव्हां मूंखां केॾी महिल भी ॻाल्हाए था सघो। मतलब, हिन खां अलावा बि अगर तव्हां खे कैट में कुछ बि पुछणो हुजे या तव्हांजे ही तव्हां एम बी ए कयो था हिन जे लाइ कोई बि अगर तव्हांखे क्वायरी हुजे मां पंहिंजे पुट्र पुट्र सां तव्हांखे ॻाल्हाराईंदसि तव्हां ज़रूर हुन खां पुछी था सघो।
जी, बिल्कुलु मां मूंखे जीअं बि लॻो त मां टेक्स्ट करे रखंदो मांव तव्हांखे।
एनी टाइम जंहिं शइ में असां ॼाणूं था त हिक ॿिए जी त मदद करणी घुरिजे न।
उहो ही मतलब की इत्तिफ़ाक़ो ड्रीम ही आ कैट मतलब मां सोची रखी आहे ॾाढनि सालनि खां, कैट-कैट। ओर फर्स्ट कॉल ही अटेंड कई, और ऐं मतलब एक्सपीरियंस्ड माण्हू मिली वया।
न न ज़रूर हुन वटि किताबा बि अथसि अगर हिते हुजी हा त मां तोखे। किताबु बि ॾियारे मोकिलियई ऐं हुन खे हुननि जे ख़बर तई हिननि रांद रांद में कयो तईं जिथे ही कंदो हो न पंहिंजो ई कॉमर्स जो बिज़नेस
हा
त उते हिकडे टीम जे माण्हू हिन खे चयईंसि की तूं पढ़ाई में ॾाढो होशियारु आहीं त तूं डिस्टेंस सां करी पियो त हिक कैट जो पेपर ॾेई रख त हिन चयो मां तां ऑलरेडी कयां वेठो चई कैट कदें त उनंजि डिग्री जो हिक एक्सपिरियन्स थींदु हुनजो भी असर पवंदो थिए रिज़्यूम में।
सही गाल्हि आ।
त पो हुन चईंसि की मूं वट किताबूं बि कोंनन पो हुन पाण हिन खे उ किताबूं आणे ॾिनई ऐं हिन बिना कहिं कोचिंग कोचिंग जे पंहिंजे पाण ही ऑनलाइन त उन्हनि किताबुनि मां पाण पढ़ाई कई अथई, पो हुन जी एटी फफ़ाइव पॉइंट फाइफ परसेंट आयल तसि।
त उन्हनि ॿी बार न ॾिॾउं, हिक बार ही?
पहिरीं बार में ही अची वियो।
अच्छा!
त मुश्किल ॾुखियो न तव बिल्कुल बि न थव।
अच्छा।
हां
मयो बि बस फर्स्ट ईयर त थियण वारो आ सैकेंड इयर पो थर्ड इयर में अप्लाए कंदमि। फस्ट अटैम्प में कोशिश कंदमि की थी वनै कलियर। त अॻिते छा टाइम बचिंदो न जीअं फर्स्ट ईयर में कोई सुठो कॉलेज मिली वन्ने आ आई म एस कहिड़ो बि मिली वञे।
ज़रूरु मिलंदुई।
ह
तव्हांजा घणा हुआ? हाई स्कूल ऐं इंटर में
अ, मां एटी परर्सेंट
त घटि कोन आहिनि, ही जाम सुठा आहिनि।
हां सी बीएस ई में हो न, असां जे हिते छा एम् स्टेट ओर सी बीएस में ॾाढो फ़र्क़ु हूंदो आह।
न हिन जो त वरी, सी बी एस हुयसि
भईया बि सी बी एस ई आहिनि न, हां मतिलब चवंदा आहिनि न की सीबीएसई थोडो हां डिफिकल्ट हूंदो आहे न, स्टेट जे मुक़ाबले
अच्छा पर जेको बि आहें न, तुंहिंजा बि एटी परसेंट आहिनि एटी परसेंट घटि न थई।
ह्म
तोखे तमामु सुठो मिली वेंदो बसि हिकु ॻाल्हि आहे, उहा न घोड़ो जॾहिं हलंदो आहे त हुनजी अखियुनि जे अॻियां आहे न, साइड में ॿ लॻाए छॾंदा आहिनि ताकी उ किथ् थे न बि ॾिसे, ख़ाली साम्हूं ई ॾिसे। लेफ्ट राइट न ॾिसे त तीअं तूं पंहिंजे माइंड में, इमैजिन कर ख़ाली की मुखे कैट क्लिअर करे, एम बी ए सुठी यूनिवर्सिटी मां हर हाल में करणो ई आहे पो एक्स्ट्रा तुंहिंजो घुमणु- फिरणु एक्स्ट्रां मूवी, फ़ालतू दोस्तनि सां गॾु हेॾे- होॾे वञणु तोखे हिननि सभिनी खे सेक्रीफाइस करिणो ही पवंदई
सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु, ॾाढो बढ़िया मोटिवेशन मिलो आहे तवहां सां
छोकी ॾाढो वॾा, डिस्ट्रेक्शन ॾींदा अथई
हा
ऐं वक़्तु जेको हेकर विञायोसीं न, उहो ॿीहरि न ईंदो
हम्- हम् सही ॻाल आहे
त तव्हां सोचे समुझे करे
हां
थी वेंदो, उन ॾींहुं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी कि हर्ष जैं माल सुठी यूनिवर्सिटी में, एम बी ए जो एडमिशन वरिती उन ॾींहुं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी।
मांखे बि इहो यादि ईंदो, कि मां हिक एप ते जाइन कयमि, त हुन में फस्ट कॉल ई मूंखे हेॾो बढ़िया मिलियो।
हिक मेमोरी ठई वई की न
न मूंखे बि तव्हां सां ॻाल्हाए करे वाकई में, ईअं लॻे ई नो क मां कहिंसां पहिरियों भेरो थी ॻाल्हायां, ईअं पियो लॻे ही मुंहिंजो सुञातलु ई आए।
हीअ बि सुठी ॻाल्हि आहे, मां कानपुर मां आहियां। उत्तर प्रदेश यूपी आहे न।
अच्छा अच्छा, कानपुर।
तव्हां किथे जा आहियो?
एम पी, खंडवा।
अच्छा, एम पी खंडवा, हू बि बढ़िया, एम पी में गर्मी पए थी?